हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल भेण हिकु सो असी न पूरा थिया आहिन हलो
जी
उनखे चवांस न न न तव्हांखे न आयां ॿिए माई खे हुयम हल त उहोई चवांव ती न ॿियो छा थिए ॿुधायो टॉपिक तहां
हा मां तां खां पहली पुछ छा दीदी ॾिसां तांखे ईंदी आ ॿुधायो त, हां भेण
ॿुधायो
तव्हांती मां तव्हा ख पहेलियूं ई पुछा थी ॾिसा तव्हांखे ईंदी आ अगरि तव्हांखे ईंदी हुजे त मां त ॿुधाए रखजो। हा गांधी जी न हुयो हो कहिड़ी जात जो हुयो पतो तव? जो महात्मा गांधी न हुयो हलो
हा हा ॿुधायांव ॿुधायां थी ॿुधो हा ॿुधायो हा ॿुधायो ॿुधायो।
जो महात्मा गांधी हुयो उहो कहिड़ी जात जो हुयो पतो तव?
न भेण तव्हां ई ॿुधायो।
ईयो हुयो जो बणिया न थींदो आ बनिया
जी जी
हा हुनजी जात बनिया हुयंव महात्मा गांधी जी। हा ॿियो हा
अच्छा बढ़िया हुयो अच्छा ॿियो ॿुधायो भेण?
हा चवां थी उहा कहिड़ी शइ तव जो जाइफ़ां साल में हिकु बार वठदी तव? पतो तव तव्हां खे?
जाइफ़ा साल में हिकु बार वठंदी न भेण तव्हां ई ॿुधायो।
साल में हिकु बार भाउ भेण जो त्योहार ईंदो
हा भेण बिल्कुल बिल्कुल हा इहा ॻाल्हि त सही था चओ।
असां साल में त हिकु बार वठंदा आहियूं न इहोई ये
हा हा हा जी भेण जी जी
ॿियो हाणे इहो ॿुधायो की एहिड़ी कहिड़ी शइ आहे ॿियो पेर खां बि मां हलदी रहंदी आहे?
केहिड़ी शइ आहे जेकी पेर जे बिना हलदी आहे?
बिना पेर जे हलदी रहंदी आहे।
बिना पेर हलदी आ। न भेण तव्हां ही ॿुधायो न पतो।
ही जो हेॾो वॾो असांजे दीवाल में घड़ियाल न लॻो पियो आहे।
हा एॾो वॾो घड़ियाल लॻल आ सही ता चओ।
हुन जा हथ अथव पैर अथव छा कोई?
न न बिना पैर जो हले पई केहिरी छो केहंणी छोकरी आहे भेण, केंणी छोकिरी आहे जेकी कॾि ॿुढी न थींदी आ?
छोकरी?
हा
ॿियो भेण, मूंखे त कोन्हे सम्झ में ही, केरु आहे तव्हां ई ॿुधाए रखो भेण।
बु बुड़िया कॾी ॿुड़ी क
गुड़ीयूं गुड़ी जो गुड़िया हूंदीे आए खेॾण वारि?
हा भेण गुड़िया।
अच्छा अच्छा हा सही च सही चओ था जाई पैर बि तसि हथु बि तसि लेकिन हली न पाईंदी आहे हुनखे खाई करे घुमंदा आहियूं न?
हा भेण उह ॿुड हा उहा कॾि ॿुड़ी हुव कॾि ॿुढी बि न थींदी आ।
न न ओ ओड़ी जी ओड़ी लॻी पई हूंदी आ हाली ईंदी आए त उव कुछ करे पाईंदी आ, लेकिन ओरी जी ओरी फिट हूंदी तव न।
जी
हा ॿियो भेण, पुछां ॿियो?
तव्हां ॿुधायो छ ह
मां त पहेलीअ ई जी ॾाढी शौंक़ीन आयां, त मां सभिन खां पहेलीअ ई पुछंदी रहंदी आयां। उह केड़ी शइ जो सनान खां पो नंढो थी वेंदो आहे।
ओ केड़ी शइ आहे जेको सनान खां पो नंढो थी वेंदी आहे? साबुण आहे।
व वाह वाह, तव्हां त ॾाढो बढ़िया जवाब ॾिनो। इहो त तव्हांखे बढ़िया जवाब ॾिनो, मूंखेे न।
अ भेण तहांखे पतो, हिक हिक छोकिरी आहे हुनजा ॿ भाउ आहिन। पो ॿुधायो केर आहे?
हिक छोकिरी हुनजा ॿ भूआ।
जी
केर आहे, केर आहे, हिक छोकिरी हुनजा ॿ भाउर। भेण मुखे पतो त कोने, तव्हां ई ॿुधाए रखो।
सूमर, मंगल
सूमर, मंगल उहो कीअं भेण।
हुअ छोकिरी आहे हुनजा ॿ भाउ आहिन, हुनजा नाला सूमर, मंगल तव।
अच्छा अच्छा हा ॿ क्रीम ॿई अक्षर ॿिनीं जा आहिन न।
जी जी अ भेण जी भेण ॿियो ॿुधायो।
हा उहो केड़ो, हा हा चओ भेण।
मुखे नॉलेज, जी-जी।
हा हा, भेण उह शरीर जो केड़ो अंग ख़राब थी वेंदो आहे, जेंसां पीलिया थी वेंदी आ भेण।
मुंजे सा
शरीर में हिक अंग हूंदो आ न, जो ख़राब थी व हा त हुनसा पीलिया थी वेंदी आहे, केड़ो थव उहो?
भेण लीवर जो त पतो आहे।
हा हा भेण इलाही सही जवाब ॾिनो तव्हां।
लीवर हा लीवर त नॉर्मल मां
ॾाढो-ॾाढो-ॾाढो सुठो जवाब ॾिनो भेण तहांखे त पतो तव।
हा भेण, इअ सब त नॉलेज वारी चीज आहिन भेण।
मूंखे ॾाढो म मांखे इअ सभ शयूं ॾाढी मज़ो ईंदो आ ॿुधण में बि और केखों पुछण में बि। ऐं चवंदी आयां मूंखां बि पुछो मूंखे न ईंदो त जवाब त पतो पवंदो न की हिन जो जवाब छा आहे भेण आए कि न।
जी भेण अच्छा भेण मां हिकु चीज और पुछांव ती तहां खां पहेली आ केड़ी केड़ी चीज आहे जेकी बिन जंहिंजा ॾंद खाल हूंदा आहिन ई कान। हू ख़ाली हूंदी तव।
ॾंद हूंदा आहिन खाली हूंद
दांत हा ॾंद आहिन लेकिन हूअ खाईं खाईंदी आहे। खाईंदी कोन्हे, सॉरी केर खाईंदी कोन्हे, खाईंदी कोन्हें। न न
भेण मांखे त नथो दिमाग़ु लड़ाए, अल्हाए छा आए, तां ई ॿुधाए रखो केरु आहे भेण?
कंघी तव।
अच्छा कंघी! अच्छा फणो फणो हा हा, फणोटो सई चओ ता हा। सही चओ था हेॾा भरियल त हूंदो आहनि न ॾंद, लेकिन कंदी त वारनि खे आहे न सई न
जी जी अहिड़ी केहिड़ी चीज आहे, जेकी पाणी पींदी आहे पर मर्दी कान्हे?
पाणी पींदी आहे, पर मर्दी कोन्हे?
जी भेणु।
भेण आग त कोने?
हा भेण, राइट राइट भेण।
मांखे लॻे पियो उनखे चवंदा आहिन न, कि पाणी पी पाणी पी। हा ॿियो भेण पुछां मां, कि पुछंदव तां?
हा भेण ता ई पुछो।
अच्छा, इयो ॿुधायो की ॿीं हज़ार जो नोट कॾहिं ठहियो हुयो, पतो तव तां खे?
केहिड़ेो भेण?
दो सौ जो नोट कॾहिं ठहियो हुयो, ॿी हज़ारे जो नोट कॾहिं ठहियो हुयो?
न पतो, दो ॿीं हज़ारे जो सॉरी दो हज़ार जो नोट ठहियो हुयो दो हज़ार जो हिकु मिटं, दो हज़ार नईं नईं दो हज़ार खां दो हज़ार अ नवे में सॉरी, दो हज़ार बारा में ठहियो हुयो।
न भेण ग़लत चओ था।
तांहा ॿुधायो।
दो हज़ार सोलहा में, सोरहां में ठयो हुयो ईयो नोट।
बिल्कुल सही चओ ता, हा जॾहिं हो नोटबंदी थी विया हुया?
हा हा ॿ हज़ार सोलहा में न हुयो?
हा भेण हा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब ॾिनो। ऐहिड़ी केहिड़ी चीज आहे, जेकी भेण वधदी रहंदी आहे? लेकिन कॾहिं घटदी न आहे।
वधंदी रहंदी आहे, अऊं घटिदी न आहे?
ह्म हा भेण।
भेण मुंहिंजे अंदाज़ सां त उमिर थियो।
जी भेण, राइट भेण। जी भेण, अच्छा भेण हिकु अहिड़ी चीज़ छा आहे, जेकी हू उ ॻाल्हाईंदी आहे सभु कुछ ॾिसदी आहे, ॿुधायो? अ परर ॿुधा ॻाल्हाईंदी आहे न बोल न अहिड़ी केहिड़ी चीज़ आ, जेकी ॾिसंदी आ, पर हो ॻाल्हाए न सघंदी आ?
ॾिसंदी आहे, पर ॻाल्हाए न सघंदि आहे?
न
अख त नथा चओ भेण?
भेण अहिड़ी केड़ी चीज आहे? जेकी बस ॾिसंदी रहंदी आहे। पर हू ॻाल्हाए न सकदी आहे।
भेण मांखे त सम्झ में नथो अचे तहां ई ॿुधाए रखो
अच किताब हा सही चओ था सही चओ था ॾेखारींदी आहे माण्हुन खे। ॻाल्हाईंदी न आहे न?
हा, माण्हू खे ॾिखाईंदी आ। पर असां ॻाल्हाए न पाईंदी आ।
पढ़, असांखे पढ़, जेतरो पढ़ी पाए ओतरो, वॾो माण्हू ठहो। न
ऐं, अच्छा एड़ी केड़ी चीज़ आहे? जेकी रात में ईंदी आ, पर सुबह जो वेंदी हली आ।
रात में ईंदी आह, पर सुबुअ वेंदी आ न। भेण निंड लाइ त नथा चओ निंड्र?
खिलण बिल्कुल सई भेण बिल्कुल सई। खिलण
भई रात जो सुमंदा आयूं त खु़द खुली वेंदी आहे‌ निंड्र भेण।
हा भेण तहांखे त सभ पतो तव भेण।
भेण मांखे इअं चवां त ती हिन सभ शइ जो ॾाढो शौंक़ीन आहे। पतो तव ॾाढो शौंक़ु आहे।
सुठो सुठो
इन्ही बहाने ॾिसो भेण अची त वेंदो ॾिसदा आयो करोणपति में अहिड़ा, अहिड़ा सवाल पुछंदा आहिन। इहे ई सभ सवाल जादा पुछंदा तव भेण।
न भेण इहें इहें चीज़ मूंखे इलाही बढ़िया लॻी इहा चीज़ मां सभिन सां कॾी कड़ी मल ॻाल्हाईंदम जरूर। हिन मेटर में ॾिस। सो ओ नोलेज आहे जीअं ॾिसो तहांने दो हज़ार जो नोट जे बारे में ॿुधायो जबकि नोट बंदी थी हुई दो हज़ार सोरहं में अऊं हुन विच मुंजे घोट जी तबियत ख़राब थी हूई भेण। मां हॉस्पिटल में हुयम दो हज़ार सौरह मुखे याद अम मां मांखे पतो आहे नोटबंदी हुन समय थी हुई लेकिन मांखे इयो याद नथो अचे मां केड़े सन में ॾह साल थी हन केड़े सन में कई मुखे पतो ई कान तो पए हलो भेण दो हज़ार सोलह ठीक आ।
ॻाल ई एड़ी आहिन जो विसरी वेंदी आहिन कुछ ॻालियूं याद हूंदी आहिन आइन की न?
हा, भेण हा हेड़ी केड़ी चीज़ आहे? जेक कि उड़दी रहंदी आहे पंख लॻा पंख कान तव।
उड़दी रहंदी आहे। पंख ना आहिन। हवाई जहाज़ त नथा चओ भेण?
एड़ी केड़ी चीज़ आहे, जेकी उड़ंदी रहंदी आहे, लेकिन हुनजा पंख कान तव?
चवाँ ती हवाई ज़हाज कोन चओ ता?
न भेण पतंग तव।
अच्छा पतंग पतंग हा हा जई सही चओ ता। अच्छा अच्छा हा पतंग चोता। हुम
हेड़ी केड़ी चीज आहे जेकी सभिन सां ज्यादा लोग पसंद कंदा माण्हू पसंद कंदा तव?
शइ केड़ी भेण खाइण वारी?
कोई बि चीज़ न भेण न कोई बि चीज़ हुजे मतलब कि खाइण वारे में बि कान तव पाइण वारे में बि कान तव एड़ी केड़ी चीज आहे जेकी ह माण्हुन खे इलाही वणंदी आह उहा भी ॿुधायांवती। हा, ॿुधायो भेण तां पुछीमांव इयो सवाल।
भेण मांखे त नथो सम्झ में अचे।
ऐसी कौन सी चीज जो आपकी है, लेकिन अहिड़ी कहिड़ी चीज आहे जेकी सभिनि जी आ तव्हांजी बि आहे और सभिनि जी आ उन जो नालो ॿुधायो? अच्छा त हाडे़ं हिन्न के यूपीआइ चंईंमासीं।
कहिड़ी शए मुखे बि आहे सभिनी खे आहे?
हा
हा आत्मा त कोने भेंण?
न भेणं असांजा नाला।
छा तव भेण? अच्छा नाला हा नाला त सभनी डिन्ना एन। हा
पो हाणे मां पुछांव कुछ?
हा भेण ज़रूर पुछो। पता नही एक हफ़्ता हो गया।
कहिड़ी एसी कहिड़ी अहिड़ी अहिड़ी हलकी शए आहे जेको हिक बि न खणी पाईंदो आहे न खणी पाईंदो ॿारन खां बि न खणबी आहे?
ॿारन सां बि न खणबी आहे?
हा अहिड़ी कहिड़ी शइ तव?
ह हा साबुण जो झा्ग। त ॿा ॿारन त छो न खणबो भेण सभ कोई त खणंदो आहे यार।
साबुण साबुण साबुण जो झग काथे खणी पाईंदा आहियूं।
हा झॻ न खणी पाईंदासीं लेकिन लॻाईंदा त सब। अच्छा झॻ चओ था जी जी जी।
हा त काथे खणी पाईंदासीं? न खणी पाईंदासीं न।
न भेण न न न जी जी हा
अहिड़ो कहिड़ो ॾींहुं आहे जो हर साल न ईंदो आहे?
अहिड़ो कहिड़ो ॾींहुं आहे जेको हर साल न ईंदो आ?